नमस्कार
नमस्कार और बताइये अपन हाल चाल, अहाँ के हाल चाल कैसन छै।
यहाँ के त हाल चाल नीक छै, अहाँके बताबै
हँ हमरो हाल चाल सभ नीक छै, अहाँके खाना खा लेल ई छै
यहां के तऽ खाना खा लेने छी ने बड़ा नीक नीक खाना खैने छी अहाँ के बताबे छी ने खेने छी
हँ हमहूँ खाना खयले छियै। हम तऽ खानामे खयले छियै आाज दाल, भात, सब्जी, चटनी, सलाद खयले छियै। सलादमे रहल छै आाज खीरा, गाजर, निमू फिर हरी मिर्च फिर चुकन्दर फिर चाट मसाला रहल छियै, बाड़ा नीक खाना लागे छै आ मने दिल खुश हो गेल छै ई खा के। अहाँ के ओहिस कथी कथी खाना मे खा लै छीयै?
इह के त खाना खयने छै, जलेबी खयने छी, पकौड़ी खयने छी, चाउमीन खयने छी, चाट खयने छी, गोलगप्पा खयने छी ई बस खयनी छै दुपहर मे खाय हमर दुपहर के खाना छी त मने अब खाय छी आ सुबह के खाना खाय छी चिकन खाई छी, मटन खाई छी, बिरयानी खाई छी, पिज्जा खाई छी, बर्गर खाई छी इहेसभ खाई छी बड़ा नीक नीक लागै छै।
अहाँके तऽ बाड़ा खाना खाय छी। अ अहाँके अहाँके खाना बनाबे आ जायल छियै?
आ इहाँके बनाबे आ जायल छी बड़ा नीक नीक नु खाना खाइ छियै अब
हूं
अहाँके बतबै छियै न
हँ हमूँ बतबै पहिले अहाँके बतै न अहाँके
इहाँले तऽ बनाबै छियै दाल बना लेबै। छी, भात बना लेवै छी, कोभी बना लेबै, छी भंटा बना लेबै छी, लौका बना लेबै छी, टमाटर बना लेबै छी, मर्चा के सब्जी बना लेवे छीयै आ मीट मीट बना लेेबै छी, मछरी बना लेबे छियै, खंस्सी के मीट बना लेबे छियै, सुूगर के मीट बना लेबे छियै आउरो इहे सब बना लेबै छी अहाँ के बताबे छी ने की की बनाबे छी।
हँ हमू बना ले छियै आंस बता दू कि दाल, चावल सब्जी सब्जीमे अहाँ से बता दू हर तरहके सब्जी बना लै छियै फेर हम बना लै छियै रोटी बना लै छियै अं फेर मुर्गा के मीट बना ले छीयै मुर्गा के बिरियानी भी बना ले छै यई फेर खस्सी के मीट बना लै खस्सी के बिरियानियो बना लै छीयै। आ फेर फेर बना लै छीयै मछली बना लै छी मछलीवला बिरियानी भी बना लै छीयै फेर अंडा के ओमलेट न रहउ खलइ हो छै हँ तऽ ऊ अंडा के ऑमलेट हम बना लै छी फेर अंडा के अंडा कढ़ी बना लै छीयै फेर अंडा के बिरयानियो बना लै छी हम बहुत खाना ऊना बना ले पास्ता पास्ता बना ले छी मैगी बना लै छीय चाउमिन बना ले छी ओर बतय न अहाँ के पास्ता मैगी चाउमिन मोमोज ई सब आ जाइ छै बनावे।
ह पास्ता बना ले छियै हम आ मैगी बनाबे छीियै ने तऽ कोन चीज लगाबे छी ने मोमोज चाउमिन वाला सब। च अथी सब छिय ई। चाँद केथ तारा जसन ने रहै छियै।
हँ।
ओर कथि बोले छीयै सोडा के कथी बोले छैै बड ऊ लगाबे छीयै बड़ा ओहिमे घूल जाइ छैै
ह हँ अहाँके एगो बात बताबै छीयै हम बतैये ई।
बोलै छी न।
जैसे अहाँके फोन मे हो जेते पूरा।
ओ
तऽ हम अहाँके खुद फोन करबै एक मिनटमे काहेकि हमरा आओरो रहलै न करैके ओ समझै छी ने। हँ तऽ हम कऽ लेबै तऽ अहाँके। फोन कऽ के फेर बात अह करबे लगबै।
ह तऽ सुनै छी ने हम की ते ने एगो। एगो आउर आइडी। छिय न तु बस पाँच पाँच पाँचे गो होल छिय।
समझिय न आके हो जेतै हम।
अच्छा ठीक छै सहजे करै छी न एगो अहाँके। करै छैै एगो इहे से करै छै ठीक छै।
हँ ओहिसँ ठीक रह हँ बहुत अच्छा ओहिस अच्छो लगतै जल्दी जल्दी हो जेतै ने।
हँ अहूँके मन लागल रह जै ई नहि करलक तऽ ई नहि कलक छी ने। हँ तऽ कै गो क करै छियै ओन्ने से मने मैथिली मे ओन्ने से एने से मने मिलाक करै छियै कि से काली ओन्ने से आबै छै तऽ पाँच गो एने से करै छै तऽ पाँच गो।
नहि एके गो करै छियै। जैसे जैसे ई भऽ गेलै ने अहाँके तऽ हम अब करबै फेर ई हमर हो जेतै। तऽ अहाँ की करबै ऐसे ही करै छियै।
अच्छा ठीक छै सुनेै छी ने मतलब कॉल र देखे के बाद ने त थोड़ा त ऐसे नॉर्मल क करै छी उसके बाद थोड़ा दू मिनट बाद करै छी अहाँ से ओकरा बाद करै छी ठीक छै।
हँ ओहिसे ही होइ छै। तैक मनो उनो लागदतै।
हँ तऽ रुकल जाइत छी ठीक छी थोड़ा दू मिनट अहाँके कॉल करैत छी ओकर बाद थोड़ा थोड़ा बात करै छी ओकर बाद कर देबै छी हँ।
हँ।
और बताबै ने छी कान्हा अहाँके पोत के कादन अंगो आयल छी। काहे कट गेल छै रिश्तबा।
कान्हा के पोता कोन छै।
अरे इ भ होइ छी ने। भूल गेल छी कि।
हम, हम ते कोनाहु बाबा धीरज के कहै छी।
तऽ उहाँ के ते पोता के
आक धीरज के पोतो हय छै।
हाँ हय छै ना पता छै।
अपना बाबा के कहै छी।
न न न पो के कहै छी।
ओ आओर बताबै छियैना उधरके मौसम कैसन छै।
ई एगदम मौसम बड़ा घाम होय छी। तैको मन ना लागे छी। हां ओहि से।
ईनहु बड़ा घाम होय छै और बताबै छी ना अहाँ के, अहाँ के ओड़ी बारिश-उरिश भेल छै कि ना।
हाँ इहाँ पे तो, इहाँ तो बड़ा बारिश होय छै, बड़ा बारिश होय छै। उ मिजाज खचराइ हो जाय छी, उम्म एते बारिश करै-करै। लेकिन अभी ना होय छिक। काल होय छी, ओकरा बाद, ओकरा बाद होबे ना करै छी।
और ब और ब ताबै छीये अहाँ के अ पढ़ाई-लिखाई कैसन नीक से चलत छै ना।
हाँ इहाँ के ते पढ़ाई नीक
अहाँ के हाँ अहाँ के ओय से कोन कल, अ कोन कक्षा मे पढ़ै छियै अहाँ के।
इहां के ते पढ़े छै नौवी कक्षा मे, अहाँ के बताबे छी
हाँ हमू प हमूँ पढ़ै छियै। अ बारहवीं कक्षा मे पढ़ै छियै। हमर दू हजार सताइस मे फाइनल हो जेतै ए बारहवीं, ओकरा बाद मे कुछ सोचे छी आगे मे हय कुछ हुनर-उनर सीखे के काहे कि अहाँ के पते होते कि आज-काल हुनर के बड़ा खोज होय छै। सब जगह पे, अहाँ के हुनर अहाँ के पास ना रह ते तऽ अहाँ के भी बेरोजगारे बै
आ इ सब ई सब जे छै अभी करै छी ने एकर कोनो गारंटी नै छी।
ना-ना ई ई बात, ई बात हइ, लेकिन इहो बड़ा सहायता करै छै बहुत सहायता करै छै। आ एहु मे त एहु में त हुनर लागै छै। छियै ना, बिना हुनर के इहो ना नु होइ छै।
लेकिन ई ई ई मतलब हइ छी ने हुनर ई कभी भी बन्द हो जाइ छी इहे डर रहै छी ने?
बन्द ना होते छै, छोड़िये नै ई बात। और बताई ना अहाँ के फुलवाारी मे कथि कथि लगेले छियै?
कटहर, आम लगेले छियै, लीची लगेले छियै, कटह हर लगेेले छियै, केला के पेड़ लगेेले छियै निंबू लगेेले छियै, सब्जी मे लगे टमाटर लगेेले छिये प्याज लगे छियै, मार्चा लगेले छियै, भिंडी लगेले छियै, बैगन लगेले छियै और कंडा लगैले छियै। हां, इहे सब लगेले छियै। इ अहांके पता अछि कि नै?
हां एगो बात पुछि अहाँ से?
हुं पूछि ने। पूछे छी। न हम त सुतै छी। दस बजे सुति रहै छियै ने। त अहाँके काल आबै छै। त ओते समय बारह बजे करै छियै त उठ गेल छियै।
अच्छा आब उठि गेल छियै सुतके।
हां उठि गेल
हां त आब नानु सुतबै अहां
नहि, नहि हर अब नै।
के शाम तक बात करबै हमरा से दु बजे तीन बजे तक।
हां क सकै छियै।
ओहिसं ठीक रहतै काहेकि एतबार तक आ जेतै न। अच्छा रहतै अहुं कनि अच्छा रहतै हम। खुली अच्छा रहतै हां थोड़ा थोड़ा मेहनत। करबै ने त देख लेबै अहाँके बहुत, हम कहैत रहि ने अभिये अहाँके बहुत अच्छा से बनि गेल होते। अहाँके बहुत, नीक छियै बात करै छियै नीक से बात। करै छियै।
यहाँ त बड़ा बड़ा बहुत काल कर लेेने छियै।
हँ तऽ एमकी बेरिया हँ ई गिनती नहि करबै एमकी बेरिया अहाँके बहुत अच्छासँ हत
अरे सुनै छीय ने एगो एगो बैंग घुस गेल छीय। पलङ्गके नीचेसँ
उहे बोलै छियै हम सुनै छियै।
हुं।
जाय दै छियै। ओ जीव जन्तु छैय ने तऽ ओन के हानि पहुँचावल न न ओ डिस्टर्ब नहि होइ छैय। कुछो न होतै ओेसे जायदी जीव जन्तु के न नु एथि करेके जायदी। और बताबै छी हमरो हमरो। अभी चौकी के नीचे बैंक छै एगो। लेकिन हम न भगाबै छी जाय दीनियो के धरती पर हँ जाय दीयो दीनियो के धरती ती पर रहाके हक छाय।
हँ ई तऽ बात छिय ईनके धरती पर हक
हँ जैसे हमनी के धरती पर रहे छी योगनीय ओसहिए रहै छी।
हँँ ई बात छैय।
हूँ। और बतैए ने अहाँके आम मे कोन कोन से पेड़ लगेले छियै आम मे।
आम मे लगैले छी कटहल के लगैले छी आम मे तऽ बतैले छी ने। अच्छा आम में कोन कोन कोन सा आम आ ई कोन कोन सा आम का वेराइटी ऐसे
हँ ऐसा ही है ना बताइए न।
तऽ आम मे लगाइले छी बी बीजुक लगेले छी मालदेव लगेले छी कोलपतहा आम लगेेले छी और लमका में उ कहे छैय न उ
हँ हँ दशहरिया शुकुला आम दशहरिया
चकला आम आ टेरका आम खाइ छी।
हँ, हँ, हँ।
हँ ईसब आम छैय बड़ा नीक नीक आम छैय ने आही ने।
चलियै एसे अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल फेर कभी अहाँ से बात करब अ नमस्कार
हाँ नमस रखै छी।
कटिये।